हेलो ह । हेलो -हँं ठीक । जी अहाँ ठीक छी ।
हँ हमहूँ ठीक छी की सब भऽ रहल छैय।
किछु नहि भऽ रहल छै बैसल छीियै आब चाय सभके टाइम भऽ गेल गाँव सभमे तऽ तीने साढ़े तीने बजे छ बनि जाइयै ने ।
हँ से तऽ छैहे गाम सभमे होइते छै ।
हँ तऽ उएह चाय बनबो जाइ छीिय आब । ह ।
खाना- पीना भऽ गेल ।
हँ खाना- पीना सबेरे भऽ गेल एक बजे ।
की सब बनलै ।
हमरा बनल अय अहाँके तीसी कटहर बनल भात बनल दालि बनल आलू के करैलाक के भुजिया बनल आलू के चोखा बनल।
बाह बडिन खेनाइ । वन ।
हँ खना न लत । नबका खाना बनल तीसी कटहल एखन तऽ नबका खाना भेल ई तीसी कटह ।
हँ अखन ते नवका खाना भेल । तऽ नहि खेलहु हन ।
कि आनख ल । आबि जाउ खाली तऽये ।
हमरा ओतय बनल रहए । भुजिया । रो । ुटी सेखनोहन ।
तऽ खाली तीसी क ठर ।
हँ- हँ से तऽ छै एखन- एखन मोन- खराब अछि।
अच्छा । ।
तऽ फेर कहलियै अहाँसँ बात कऽ ली कनि ।
नीक केलहुँ भने कहलहु अपना सभमे तऽ इएह छै जे जकरा जतय मोन होइया ततय जा कऽ खा लिय गाँव घरमे तऽ ई नहि छै जे ओकरा ओतऽ नहि जायब। ओकरा ओतो नहि छै आब से तऽ नहि छै ।
नहि गाम घर मे तऽ बड । मिलान ।
हँ- जिनका नमन होइ या। तिनका घर चलि जाउ खाली आबि जाउ ।
जब तक मिलन होैत छै तखने तक ने की फाइदा झगड़ा कऽ कऽ ।
किछो फायदा नहि अहाँ सब कतहु गेल छलहुँ घूम फिरऽ कतहु गेल छलहुँ क नहि डोकहर महादेव गेल छी कहां।
हँ खायली । गेल रहौ घुमय लए ।
अच्छा तऽ की सब छथिन ।
तऽ भगवान -भगवती छथिन । राज राजेश्वरी । आ महादेव छथिन ।
ह महाद ।
तै गियल हगु । हँ । त । ओतऽ छथिन महादेव आब। खराल चित । न से तऽ नहि बुझल अछि । लेकिन महादेव छथिन ।
क लोक । कहै छै जे मतलब बहुत । जग जगनी छथिन ओतुका मतलब बहुत मनोकामना सभके पूरा करै छथिन महादेव ।
हँ महादेव बहुत सुनै छथिन सब। क से तऽ छै । हमर मूड़न ओतहि भेल अछि।
दा कर छथि ।
हमर मूड़ आन ओतहि भेल अछि । हमरा मोन लागल रहए । जाइले तऽ हम गेल ।
हँ । आ कहै छियै ओहि समय उपनयन मुूड़न सभटा होइ छै एक बेर हमहुूँ गेल छलहुँ। दूख देब अहाँके एकासी ह चतुर्दशी जे लोको करै । त चतुर्दशी एकटा छथिन हमर सभके माँ- छलखिन ओ सपने छलखिन- तऽ हुनके ने गेल छलहुँ हुनके एकशी चतुर्दशी- तऽ बड्ड भीड़ जाहिमे। हहादे बा पार्वती के बिवाह केस होइ छनि शिवराति ओहिमे गेल छनि। छल त ओ तऽ ।
हमरा सबके तऽ गेल रहौ । तऽ भीड़ नहि ओते भेल भीड़ नहि देखलियै हमसभ ।
नहि हमहूँ गेल छलहुँ तऽ हमर दीदी छथिन ने धियादनी तिनकर माँके छलखिन चतुर्दशी व्रत कनि तऽ बहुत अहाँके ओहिमे पण्डितजीसभ रहैत छै जेना एकासी जार सभ लोक ने उसरैलन वासन सभ चीज।
हँ सेे तऽ छै ।
ह ।
उसरे एक अपन ।
ओतऽ अहाँके पूरा पं्डी जी लऽ लै छथिन तऽ हमसभ अहाँके फेर राति रुकलहुँ ओतऽ डोकहरमे तऽ फेर भोरे। मे देखलहुँ हँ सजावट छलखिन बहुत नीक अहाँके सात बेर अहाँके तऽ हुनकर श्रङंगारे भेलनि सात बेर भरि राति।
हँ भगवतीके ।
हँ मैया पार्वती के । नहाँ देके भी ।
पार्वती मथ ।
हँ तऽ बुझियो तऽ ओहि राति भरि राति अहाँके लोकगीत नाच बड -बड अहाँके बुझियौ बहुत नीक लागे छै गाँं घर के अहाँके त कनी ई सब। क बेसी बिध। व्यवहार भय ने ।
भगवान भगवती में ज्याददा रुचि । चीरख । देखै छथिन ।
हँ बहुत नीक त हम सब गीत नाद बुझियऔ ते बहुत हमर सबके बगल के एकटा हमर सबके छथिन ने सेहो सब गेल छलखिन बड नीक लागे या देखे में बहुत सुन्दर।
कि हुनकर गामसँ पाँचे किलोमीटर दूर छै।
अच्छा -अच्छा । ह ।
हुनका गामसँ बहुत लग ।
बहुूत । बहुत सुन -हुनकर जग जान छथि जादाऽ ओ मतलब हुनकर बारेमे सोचै जे चीज जे लोक जाइ- जाइ छै हुनकर मननकाम। ने ओ जरूर ओ बाबा मनोकामना पूरा करै छथिन से त सुन ।
ओ । तऽ जाादा मूड़न होइ छै जाइ छै तऽ ।
फिर से बाबा न मननकामना ।
अहाँ किछु मनोकामना माङ्गल हैत से पूरा हैत ।
अच्छा मड़न होइ छै।
हम तऽ बहुत । दिन पहिले गेल रहौ ।
ओ पे बहुआ त।
हँ हम बहुत दिन पहिल ।
को बत । अच्छा ।
ह्म छागड़ो पड़ैत छै भगवतीके ।
। ू ल चलि ने तन तऽ दूर चलि एलहुँ । ।
ह हम दू बेर गेल रहौं ले न एक बेर गेल रहौं तऽ एक बेर हम बहुत बच्चा रहौं मूड़न दुआारे गेल रहौ।
अच्छा। छोटे भ गेल छले?
हँ एहि बेर हमरा पता चलल ।
चलो बढ़ििया नीक केलहु । बहूत नीक केलौं भने चैल गेलौं, जेबाक क त आदमी के ल के कहै छै जे पास में मंदिर सब ऐछ तऽ कनि चैल जाय भगवान के दर्शन क ली, घुइम ली, लेकिन लोग में ते भगवान छथिन त-त लोक के गेले ने होई छ ति न ने ने ब तै से ततेक अपना सबके गाँंव घर में काज रहै छ। केना लोकके की करते क-आ
काज रहै छै।
बड्ड काज अखन अहाँके तै में आमके मौसम भऽ गेलै दुनिया भैर के आम छीलू अमठ बनाउ ओइपर सूप पर दियौ सूखैये इ होइये बड्ड काज अपना सभके रहै छै।
आ नै बनाउ तऽ सरत आम।
सैर के फेेक दियौ सबटा फेका- फेका जेत पोखैर में।
हँ से छै सबटा फेकौ। की फायदा एत्ते मेहनत? से तोड़ू आ ओकरा फेक दियौ।
तै दुआरे मट्सम मे अहाँ के ते पूइजते छियै पहिलुका जमाना के बूढ़ पुरान के ते बड माया लागे छैन सान फे। कैत हमरो अहाँ के माया लागत कोनो ई थोरे छै। से नै लागत।
सबके माया लगैत छी कि समान- समान जाहिमे जे चीज मे मेहनत लागल रहै छै सबके मे लगै छ
माया लागै छै तऽ अहाँ के ओ सभ कहतैथ जे कनि अमठ दऽ दियौ तऽ अहाँ फेर वेहे अमठो छीलू आमके छीलू पहिने तऽ दू-तीन पैन से धौ ओकरा आमके, फेर ओकरा आप के अहाँ के छीलू फेर गारू तहन पीसू। आ तकर बाद से फेर अहाँके बड्ड तहन ओकरा सूप पर देने छियै तकरा पर सब डगरी कहै छियै फटकय बला चाउर सब फटकै छियै। ओइ पर कप-कप पड़ा बैन्ह के ल लोक दऽ दै कपरा बैन्ह कऽ ओइ पर स ल क नै त तऽ अपना सबमे अहाँके एकटा चौकी होइ छै छोटकी-चौकी ओकरा लोक अस्लानी चौकी कहै छै।
जेतऽ भगवान-भगवती के राखल जाइ छैन सरस्वती पूजा मे।
ई जे सबके राखल जाइ छैन। गणेश पूजा ले गणेश त ओहिये पर अहाँ बहुत लोक हमर माँ सभ अहाँके ओहो पर दऽ दै छथिन आम जे बेसी जे जै बेर रहत आ सड़ैत रहत तऽ ओहो पर दऽ दै छथिन लेकिन ऐ बेेर नै देलखिन ऐ बेर हुनका अपने हाथ छै कनि कमजोर। हम तऽ अहाँके कते काज करबै घरोे काज करबै ओहो काज करबै तऽ नै होइत रहै छै तैं अहाँके पाँच टा सुूप पर देने छथिन।
हँ असगरे रहै छै तऽ नहि ने होइत छै।
रहै छी पार नहि लागै छियै। आ जन सब रहत खन अहाँके मौसरी उखा अखन अहाँके जन छै न खेरही सब तोड़ै छै न।
हँ खेर ही सब सेहोत।
ह अहाँ सबके टूटि गेल खे आबि गेल घर
हमराासके टूटि गेल अखन जे काँचे अछि से सब बस बकी अछि।
अच्छा ओतऽ धीरे धीरे अहाँके तोड़ने ज पकल जा तोरने जासेज
जाहि हिसँ खेरहीमे एकटा फायदा छै दालि सङ्गे अहाँ चटनी सेहो खा सक
खा सकै छीिय रातिमे ब फायदा अहाँके नीक सुन्दर कते लागत खेड़ के चटनी खाायमे।
खेरी ह बड निकल गई
बडनी ख ीक चटनी लगै छ हमर सभके तऽ बड्ड टेस्टी ओहिमे अहाँकेँ कनि कचका मिरचाइ दऽ दियौ बारिश आनि लिअ गाछमे ओकरा सभके तऽ गाछेमे गाँव घरमे तऽ अहाँके इसभके बड्ड सुविधा।
गाँंव घरमे गाछ पाात के बढ़ि धढ़ है छै।
लोक अपन ल कनि मनी लगा लैया की करते गृहस्थ आदमी सबके तऽ इएह सभ पर कनि रहै छै ने
हँ किसानए क कऽ अपनासभ महग पड़ैत छै ने ई सब तऽ अपने कििया ने लगा ली।
हँ ताहि दुआरे उएहसभ करै छथिन तऽ फेर अहाँके अपना बाड़ीसँ आनि लियअ मिरचाइ तोड़ि लिय
हँ से तऽ छै। करबै तखन ने।
सूपमे अथी करू।
हँ।
त त रह ओकरा पहिने भूज उ चूल्हा पर। पजार क तहन ओकरा हँ तहन ओकरा अहाँकेँ दरड़ि दियौ पहिने हमसभ तऽ जाँतोमे दरड़ि लै छियै नहि तऽ कम सम जे रहत ने तऽ बोरा जे होइए सुूतरीवला बोरा चाहे प्लास्टिक वालला बोर्ड ओहो पर अहाँ दऽ दियौ आ की नाम छ अथ से लोढ़ही सेिय
हँ ओकरा अथी कऽ दियौ पी हँ से होइ छै आ ओकरा। अथिियो कयल जाइत छै ने उबालल सेहो जाइत छै ने।
हँ ।
ओ चटनी में उबाल काँ खानी । एक लागत ।
प्रेशर कूकरमे दऽ दियौ ओहिमे कनि नून दऽ दियौ कनि हल्दी दऽ दियौ -ओकरा सीटी लगा दियौ दूटा तीनटा सीटी लागि गेल- तऽ उतारिके। तहन अहाँके ।
अ तेमे ओ ओहिमे अपन चटनीसभ मिला दियौ अपन जे । सब मिलओल जाइ छै आखउ खूब । चटीगर लागत ।
कचका मिर्चाइ प्याज नेबो कचका तेल अपसभके पेरुआ तेल सरिसोके परवा- लिअ ओतय आ पहिर क अहाँके बड्ड नीक बनैत छै ।
क ।
बड्ड फायदा अपना सबके गाँव घरमे रखन बड फायदा ई चटनी नबका।